हँ बढ़िआ छै अखैन।
अच्छा अच्छा।
और, और सभ कहियौ।
और सभ ठीक अछि, भ गेलै नहेने धोनाइ।
हँ से सब भ गेल छै।
अच्छा अच्छा। चलहु तब त ठीक अछि। एखन त गाँवमे त मौसम बड नीक केने ये। मौसम त मेघ लागल अछि आ देखियौ पानिओ हेबे करत। आ एखन त गाम घरमे पानि भेनाइ बड जरूरी, पानि भ जायत त बढ़िआँ रहत।
बहुत बेसी काल किसानसभके लेल सेहो बहुत छै।
जी एक तऽ गर्मी आ ऊपर से किसान सब के लेल ऐला जे आ तऽ धन रोपनीओ शुरू होत ना लोक जे छै अपन बिया बालि जे छै से तऽ खेत मे देने छथि।
बड जरूरी छय एहि बीच हँ पानिओ भेनाइ बड्ड ज
पानि लगतै तबे जे छै से धन रोपनी हैत ना
हँ सही बात छै।
जी त अखन तऽ किसान सब के लेल पान भेनाइ बड्ड बड़ जरुरी छै।
बड्ड जरूरी छय।
कियाकि जखने पानि हेतै आ धन रोपनी हेतै फसल हेतै तबे ने अनाज सब हेतै तइ
हँ से तऽ छैे बिना पाइने तऽ किछ ने
किछ नहि बिना पाइने किछ नहि कहावते छै ने कि जल ही जीवन है तऽ सही गप छै। पानि बिना तऽ कुछ नहि पानि न रहतै तऽ जीवन कतऽ से चलतै।
कतऽ से चलतै? तैयो गामो सब में आब देखे छीयै जे लाइट नइ रहे छै त पानि के बड्ड दिक्कत छै।
बर
बड्ड दिक्कत छै किये तऽ सबके आदत भऽ गेल छै टंकी वला
जी सही गप छय।
कल तऽ कोई चलबो नहि चाहैत छै।
नहि नहि कोइ चलब चाहै छै सही गप्प
आब तऽ सभ उएह बाथरूममे नहायब नल रहत
आ मेन बात जी आ मेन बात इहो छै ने कि ततेक रौदी भऽ गेल छलै से रौदीके वजहसँ कल सभ जे अइछ सभटा कलो सुखनाइ बन्द भऽ गेलै न कल सुखि गेलै सबटा पाइनो कल से निकलनाइ बन्द भऽ गेलै सबटा कल सुख
मेन बात की छै ने कोई रहै नहि छै आब ने कोई कल चलबे छै त कतऽ से पानि पकड़तै से भऽ जाइ छै हमरे सासुरमे दू टा कॉल छै आ एक टा अंगना में कोई चलेनिहार नहि सालक साल बंद रहे छै तऽ एहिबेर कतबो ठीक करेलखिन तऽ ओ पाइने नहि लोड करैत छलैए।
अच्छा अच्छा नहि पाइने आबैत हेते कियेकि कॉले सुखि जाइ छै। पाइने
कले सुखि जाइ छै तऽ पानि कतयसँ पकड़तै मोटर
सही गप छै।
पहिले रहै छलै सब त कले टा एकटा आसरा छलै कले पर नहाउ सुनाउ
जी सही गप छै। आ ई से ई रहै छै ने कल चलाउ तऽ कनि ओसे पूरा शरीरोसभ बढ़िआँ रहल
ओ जे एक्ससाइज ओहो बहानेे अपन भए गेल एकटा
कल के बहुत आब तऽ की भऽ गेल छै त नल खोलि ले छै एकटा खवासनीयो सब काज करत अहाँके नले से करत
जी सबके आब कल चलबैके जे आदत छै से छुटल जाइ छै। छै लेकिन नहि
आ पहिले उएहसभ दुआरे छलै ने कल चलबै छलै तऽ एक्सरसाइज होइ छलै
जी सही गप छै।
आइ काल्हि जे लोग सब सब जाइ छै एक्सरसाइज करयके लेल भोरे उठैए व्यायाम केनाइ बड जरूरी तऽ पहिले तऽ इएह सभमे व्यायाम भऽ जाइ छलै
जी घरे मे एम्हर स उम्हर
घरे मे भऽ जाइ छलै अहाँ सिलौ सिलौटपर मसला पीसु आ दालि दररू अहाँ अथी पर पहिले चूड़ा कुटल जाइ छलै उखड़ि समाठ पर
अच्छा
तऽ चूरा कुटू तऽ तई सभ दुआरे की रहै छलै तऽ हड्डी पूरा मजबूत रहै छै। पहिलका लोकसभके आइ काल्हि लोकसभ मिक्सी चला लिअ पीस गेल
जी कतस हेतै सही बात छै।
अहाँ एकटा काज करू तऽ अहाँ हांफऽ लागू आ पहिलका लोकसभकेँ देखियौ केना कते कते काज करत केहन केहन माटि सब उठा उठा लऽ आनै छै ओ अथी के धान के बोझ सब उठा उठा क लऽ आनै छथिन
जी पहिलुका लोक सब मजबूतो बड रहे छै
बड्ड मजगूत होइ छियै-
आबक लोकसभा में ओ तेक दमे नहि रहै छै हरदम कहता जे हमरा ई होइया ओ होइया से बात छै।
आ आबक लोक सबके हाथे पैर नहि चलैत रहे छै।
नहि सही गप नहि चलैत रहै छैन ओतेक
जे रहत से वएह खवासनीये के भरोसे
जी सही गप कहलियए
आंटो तक नहि कोइ सा आब सानऽ चाहे छै आ आंटा तऽ के सनइ के महत्व छियै, आंटा में पाँचो उॅंगरी चलै छै आंटा जे अहाॅं सनबइ तऽ ओहिसे नस ब्लॉक होय के कम चांस रहे छै।
जी
लेकिन आइ कालि के उएह देखै छियनि कते ठाम जे खवासनी एहि सबमे तऽ खास के सभटा ओएह सभ करै छै खबासनी आटा सानि कऽ राखि देत
अच्छा अच्छा
एहि सभमे तऽ सबक घरे घरे सएह देखै छियनि
जी तऽ
हमरो ओतऽ हमरो ओतऽ कोइ कोइ औतै तऽ कहते जे अहाँ अपने से सनै छीयै हॅं हमसभ अपने सऽ सनै छियै।
ह सही बात छै ने जे काम अपने से हाथ पैर चलैत रहल अपनेसँ करू बढ़िआँ गप
बढ़ियां छै जते हाथ पैर चलैब तते नीक से तते निरोग रहब।
आ एहिस अपने फायदा ने अपन स्वास्थ्य जे अइ से एकदम से शरीर स्वस्थ रहल एकदम से कुछ नहि बीमारी घर नहि
बड्ड फायदा छै गाम सभमे पहिले देखियै जे ओ उं अथीके नीमके जे पत्ता होइए
अच्छा जी
नीमके डन्टल आनि कऽ उएहसँ सभ ब्रश करय।
अच्छा मुह धोइके
कतेक दिन तक वएह से ब्रश करियै
अच्छा
बादमें ने पेस्ट पास्ट एलै।
जी सही गप छै।
तऽ लाल मंजन होइ छलैया लाल मञ्जन स सब करै छलैयै।
जी जी
आ लालो मंजन के बहुत विशेषता छलैया
जी सही बात छै।
किए तऽ ओ ने मतलब ओइमे मिर्चीके किछ रहै छलैयै आभास तऽ ओहि से कहै कहल जाइ छलै जे दांत मे अहाँके आइ काल्हि बच्चा सब के देखियौ बच्चा बच्चा के कीड़ा पकड़ि ले छै आ पहिलका लोक सब के देखियो ककरो कीड़ा लागल छै दांत में ओहिना के ओहिना चमक कयै छै। हेलो